हेलो।
ह केहन हालचाल छै। बहिन
हमर एकदम ठीक हालचाल छै। अहाँ बताउ अहाँकेँ कि चलि रहल छै।
ह हमरा आर भी सभ नीक छै। हमरा आर घरमे भी सभ समाचार नीक छै। आर खान पियन भऽ गेल
तब भऽ गेल। आब सँझा के चाय पानी के इंतजाम करल जाय। उहा मे सोच रहलियै हन अभी गेलियै हन ने
ह ह अच्छा अभी सोच प्लाने बन रहल।
ह कियाकि अहाँकेँ। गेल छथिन इ परी के पप्पा बाहर कहलियए आबे छथिन। तऽ हमरा आरके नबयुग अभी ओ एस आई आर वाला चलि रहल छै न।
ह ह करवली करबैल अपना के।
ह देखियौ ने आई ओह एते दिनसँ। तोराह आइ तनी सडे रहै तो सोचले जे चलो। इहो काम के निपटा देल जाय पिछलो चरण वाला जे भेले रहे तऽ ओहिमे नहि ने करबा पेलिय रहे हमे।
अच्छा मैपिंग नहि भेल रहै अहाँकेँ।
मैपिंग भेल छै लेकिन अ मैपिंग मे पता नै अऽ मतलब पता नहि किया यै हमर मम्मी हमर पापा तऽ आर्मी मे छथिन ने। त ओहि टाइम वहाँ रहथिन। तऽ मतलब कहाँ वोट देलखिन कि देलखिन तऽ ओ सभ हुनकाआर के नहि पता छैन। वोट करै रहथिन लेकिन हिनकर किछो आ नहि रहलै ह
ह
आ हिनकरो जे हय तऽ हिनकरो अपन मम्मी प्पा के मतलब सभके चेक। कार लखिन तऽ हिनको नहि आबै छै आ रहले हन मतलब हुनका तऽ। टाइम पर ई रहै जे ई तऽ देले रहथिन हमर सास -ससुर सभ
हु हु
लेकिन तैयो नै आ रहल छै।
अहि लऽ कऽ हमे आर तनी इन्तजार करै रहियै जे मतलब किसभ हइ केना हइ। पहिला चरण मे तऽ बिना ओकर नय ने कर सकलिय हियरऽ। आब जे ई वला जे अभी जे हो रहलै हन् तऽ एहिमे मतलब जेना अहाँ नय करले छियै अहाँके नय आयल हऽ तैयो अहाँ खाली अपन डिटेल डाल कऽ अपन सारा विवरण दैके है। आ अगर मौजूद है त मम्मी पपा के भी नाम आऔर हुनकर आरके जे एपिक नम्बर होइ छै
हुँ, हुँ, हुँ।
अहे खाली ओहिमे डाल कऽ अहाँ अपन कर सकै छियैय ओकर बाद कुछो एना। जे प्रमाण पत्र वगैरह होय है तऽ ओकर बाद मे कुछो एना दस्तावेज आर लगतेै ओकरा सऽ
अच्छा तऽ ई कोइ आङगन बाड़ी से भी बतेेले छथिन अहाँके।
नैइ नैइ आंगनबाड़ी कहाँ बहिन हम ते यहााँ गेल छलियै अब भी जहा पर मतलब ई बीएलओ आर जहा पर बैठैय छै ने ओआर अलग अलग ओकरा आर के त एरिया डिवाइड कऽ देलकै हन तऽ ओइ- ओइ हाँ, ओइ-ओइ ओकरा आओर के जाइ के छैय, त जइ-जइ क्षेत्रमे जाइ तऽ ओहि क्षेत्र मे अहाँके मतलब पता कैर कऽ
हुँ।
वहाँं पर जायके है वहीं पर ओ आर फॉर्म देतेै चेक कऽ कऽ फेन ओकरा जमा करे के छै।
हँ बएलो ही बियलोक के ही अभ्रजीमे मिलल छै।
हँ तऽ आ उहे बीयलोक कऽ नहाधोअ कऽ सबकुछ काम कर क आइ तऽ सडे रहे काम तनी जादा ही हो जाय छै।
हँ सप्ताह भर के जबकाम भ जाइ छै
सन्डे के नींदो तऽ जादा पूरा करयके होइ छै ने लेट सुति क।
ह भैर सप्ताह ह ह ह हाँ। तऽ सब तऽ मेकअप करे के छै एम्हरो के नीद एमहरो के काम काज सबटा आज हमहुँ सुत गेल रहियै हम्म
ओ हम तऽ सुतबे नय करलियै अभी तनी देर पहिलैये हम एलियै एलियै तऽ कपड़ा डाइल के गेल रहियै हम कहले जे चल सुखि गेले हन उतार के रखे छियै त हमर बे टी एकदम झोराइ लगलेै जलदिए उठ गेले रे
अच्छा यही से।
हम्म ई उ एना ओना झौराइ रहै नींद जे पूरा नय भेल रहे नीन्दो नय आबे रहे तऽ लेलियै हन अभी खूब कानलक काने रहै। पप्पा तू थप्पड़ मारलखिन हन तनि अपन बौआ के साथ बदतमीजी करै रहै
अच्छा अच्छा
तऽ पप्पा दू थप्पड़ मरलखिन हन तऽ कानिते पिटते
तब नींद तब नीन्द आ हा बूतरू मार खा क सुतलखिन। बताउ तऽ आ जानै छियै हमरा हमरो के जब बाल बुतरू के सुताबे के रहे छै ने त अहूँ कना दे हँ कना दै छियै। आ ओकर बाद ओकरा आर के धर के दुलार के पुचकार के दाब के सुता देै छियै तऽ खूब नीकसँ सुत जाइ छै हमहुँ ई टैक्टिस अपनाबै छियै हँ हा हा ई तऽ सही कहलो जेना बच्चा रोइ रोइते -रोइते थक जाई छै तो कहाँ मेहनत लगत फिर ओकरा आ मे।
तऽ कभी कभी लगै छै जे हँ एनाहिते कऽ लेबे चाही लेकिन कतेक केनाते। अभी तऽ एकर रूटीन एतेक खराब भऽ गेलै हन ने जे कि बताउ? राति राति भर जागत दिन मे सूत त बाप बेटी मिलके राति मे जागत बाप बेटी मिलकेऽ
बाप रे बाप उलटे दुनिया चले छै।
उल्टे दुनिया चले छै।
ह वह अन्धेरी रातोमे
ह
सुनसान राहो प दो शहंशाह अब निकलेगा हा हा
शंहशाह कि होते हमर दिमाग खाय वाला अय दुनू
आ ह अहाँकेँ मालिक से आलू परांठा पसन्द भेल पड़ल अहाँकेँ
अरे आदमी मतलब एहन छथिन ने
मीन मेख निकाले वाला
ह मतलब अहाँ कुछो बना कऽ देबै ने ऐसे नहि एकरा एना करल जेते रह तऽ ओर बढ़िया रहते रहय अहिमे तनी कमी कभी ई नहि कहथुन जे ह मतलब ई नहि रहे तैयो टेस्टी बनलै। स्वाद है आ भऽ अपन केहनो मतलब जड़ल फरलऽ केहनो कभी अगर कभी काल अगर अपनासँ बनेलन केहनो रहत केहनो रहतऽ एह एना बनबे है खाना एना बनै मत अपने तारीफ। साला।
आ देखो बहिन जेना हमरा ओर जे मालिक छथिन ने ओ बास अगर कढ़ाई के छोलनीयो छू देत थिन तऽ हुनका के ओ दिन के सब्जी बड़ नीक हो जाई छै। एकदम ह जायका आ जाई छै जेना चारो पाँच चो बार कह कहथिन आज के देखहो तऽ कते नीक सब्जी बनल छै कते नीक तरकारी बनल छै हम कहली तो बनाया कौन हमही। हमे तऽ बनैले छियै नै हमे वहा खड़ा रहल छल छियै कि हमे छूले छियै कि चलले छियए ककिहम ललऽ मने सभ मेहनत हमर आ क्रेडिट ले लेलु अपने
एकदम हे हमरो साथ हमरो साथ हे इहे सभ है कि बताउ हमरो साथ एह चीज हो है मतलब एगो ने इन्सान के परछाइ भी बहुत ज्यादा होई जाए है
ह ह
हू
अब अहाँकेँ मेहनतो किछु नै किछु नै एकदम हँ
ठीक
ई तऽ सही कलहु।
सभ जगह मतलब एके जइसन ने
सब हँ इहे लेल पुराना जमाना मे इहे लेल आजकल के औरत सब ऐसा न्यूज ने सुनने छी टाइल्स के नीचे गारि देलक
आ
आ उह हमहूँ अभी उएह बोलली हैन यही इहे कारण है जे आजकल पती पत्नियां पति के मारि रहले हन नहि देखे छियै
आ बुल्लू ड्राम भी घर घर आज मिलै छै आ नै तऽ कर करियो करियो ड्राम से काम चल जाइ
हमे आर तऽ कोनो ड्राम सऽ काम चलाब दिमाग घूमैके जा रहेै बस जहां दिमाग घूमले ड्रम की होइ है टाइल्स के ओते
आइ बहिन अभी हाल फिलहाल के एगो खबर सुनले छियै अहाँ जेना ओ कन्यन अपन मालिकके कुट्टी कुट्टी काट कऽ पीस पीस आ मिक्सी मऽ चटनी बना कऽ चटनी खा लेलक
हे राम
हँ एह कले परसु तऽ हमे देख रहले छियै देखल छियै ई फेसबुक न्यूज मे
कोन शहरमे कोन जिलामे
अरे अही तो हमरा आरके मोन नहि पड़ैत छै जेना ई जे अ देखो ने हमरा के मोने नऽ पड़े छै जेना हमे खाली हेडिंगा पड़ले छियै कि अ हँ एहन करले छै ई नारी
पूरा खबर नहि पड़लियै
पूरा खबर नहि पड़ले छैये हमें स्क्रोल कर देलै देख जेहन अहाँ जेहन माहौलमे रहब तेहन अहाँके दिमाग हो जायत तऽ हम हँ तऽ हम तनिक अपनाके ई सभसँ दूर रखै छियै कि अपना पे कंट्रोल रखे के बड जरूरी छै
घूर ई सब से भी अपना आर के एगो तरकीब सुझाय छै जे कभी ओइसन दिमाग करलक तऽ केना दिमाग चलबैके है
ना ना बहिन एकलौता मालिक छथिन कोन मऽ दू गो चारि गो छथिन
कोन सा अपना और मुस्लिम छियै जहाँ पाँच गो बियाह करे छियै हिन्दू धर्म मे एकेगो बिआाह करैकेै चाहे ओ मर्द हो चाहे ओ औरत हो
ई तऽ सही कहलहु जेना बस एके गो से निभ जाय नीकसँ
हँ मार केऽ काट कऽ तैयो ओकरे नाम से जियए के छै
हँ सही कलहु
पता हँ एकदम तेंस तोरो जोर जोश में के एकदम बोले छै के बात वहाँ पहुँचा दै छी
आ सुनू सखी एहि बात पे अहाँ मालिक से कहू कि दू कप चाय बना के आनई लए
छथिन जे चाय नहि डाललियै हँ हमरा लेल हम चुप करिकऽ अपन कपड़ा फोल्ड कऽ रहलियै हन सुबह से उठल अइ आधो घंटा अभी सुते छली सुते लेल गेली कमर सीधा करै ल ता ई हमर बेटी हमरा क्रन्दन करे लगले तब अभी सुतले ह तऽ कपड़ा उतैरक के यहाँ रखले रहि हे फेर उठतै तऽ पता नै मुड़ै लए देतै कि नै देतै फेर खाना पीना तऽ हम कहलियए जे चलऽ एतेक देरमे फोल्ड करि लै छी मोड़ मैरकऽ अपन राखि लेब साइजके तऽ वहाँ हमरा ओ बोलै छथिन जे चाय नैडालली
नै तऽ एतऽ अराजकता फैलाबैके जरूरत नै छै मालिक के
अराजकता ही है हिटलर साही चल रहल छै अभी हुॅं इहे कारण हय कैह त रहलीहेन इहे कारण है जे अभी ई सब पति के छटनी हो रहलै ह ऐस एफ आई आर की छाँटतै सरकार की छटतै सब छैट दौड़ल अभी तलााक उलाक के कोइ कोइ कोइ गुंजाइश ने हे
नहि अब नोस अब अब कोनो कतहु सुनवाई नै होबे छै आब सीधे फैसला होबै छै हँ बस बस बस बकील के ह वकील केे पे हे पे हे काहे दियब अहाँके
तब वकीलो के पैसा दे फेर ओ घूमे एक साल मे दू साल मे कते दिनमे होत तै आय तलाकों करै लेल टैम द दै छै न समय द देलक जे हँ छओ महीना साथ रहिके तब ओकर बादे तलाक होते तब तक सुलभ भऽ गेलौ तऽ तू साथ रह फेरु छ महीना बाद फेर ओ मार कटत
हा मतलब बताउ अ ई कोन सब तरीका भेलै भाई
आइ बहिन आज एहन केना गरम छै अहाँके अ
हमर हर रविवार के दिमाग बड़ा गरम हो जाइ छै हम बताउ ने हमर छुट्टी मतलब ने मतलब की बताउ छुट्टी हमर छुटी नै होइ छै आरो लेबर डे हो जाय छै मजदूरे दिवस हम बनवे छिये
अरे अरे ई तो बड़ दिक्कत वाला बात छै जेना हर दिन अहाँ ल खातिर
सबके रविवार मनतै हमर श्रम दिवस बनै छै
की कह ई तो खैर नारी जाति के
खाली एगो ई होइ छै एगो हमरा मतलब फायदा छै जे हमे मतलब तनि लेट कऽ उठली
हुॅं
ठीक लेट कऽ उठली बस इहे एगो हमरा फायदा छै आ लेट के उठली ओकर बाद मतलब पुरा दिन
कनिक नींद नींद इच्छा भर पूरा भए अहाँके ऐ सखी सुन हमरा आर के ने एकटा कॉल आबै छै हमरा आओर के ने एकटा कॉल आबे छै हमे करे छियै ठीक छै
ठीक ठीक ठीक